हेलो नमस्।
नमस्कार।
नमस्कार अहाँ आजकल बहुत पौधा लगाबैत देखाइत छी कली घरे आगन मे बहुत हरियाली देखलियौ पहिने एते ध्यान अचानक एहि मे रुचि केना बदल।
बस एक दिन सोचलहुँ जे घर लग किछु हरियर रहबाक चाही तखन छोट छोट पौधा लगाबै शुरू केलहुँ धीरे धीरे एहिमे मन लागल लागल आब रोज। पौधा देखा बहुत अच्छा लागे छै।
हमरा तऽ ई पौधा लगाबय बहुत नीक लागैत छै मुदा देखभाल कठिन बुझाइ छै समय पर पानि देब धूप देखब सब याद राखय पड़ैत छै एहि लेल धैर्य बहुत जरूरी होइत छै।
हँ पौधा छोटा बच्चा जकाँ होइ छै नियमित देखभाल जरूरी छै मुदा जखन धीरे धीरे बढ़ैत देखैत छैियै तखन बहुत खुशी भेटाइत छै एहिमे अलग। तरहके सन्तोष। होइ छै।
कली हम एकटा फूल खिलैत देखलियै बहुत सुन्दर लगैत छै छोट चीज सेहो मन खुश कर दैत छै प्रकृतिक सचमे बहुत अद्भुत छै।
बिल्कुल सही फूल हरियाली वातावरणके सुन्दर बना दैत छै मन सेहो शान्त रहैत छै एहि लेल बहुत लोक घर। लग पौधा लगाबयके पसन्द करै छै।
हमरा तऽ बिहारमे पौधा लग पानी देब बहुत अच्छा लगै छै ओहि समय हवा साफ रहै छै वातावरण शान्त रहै छै पूरा। दिन अच्छा महसूस होइ छै।
ह बिहानक समय एहि काम सबस नीक होइ छै पौधा सेहो ताजा रहैत छै मनमे सकारात्मक भावना आबैत छै प्रकृति। समय बिताबमे बहुत सुकून होइ छै।
केलियए बाजारसँ छोट पौधा आन लियौ। सोचै छी जे अब धीरे-धीरे। घरक छत पर। बगान बनाबी हरियर जगह देखिक के मन खुश रहैत छै।
ई तऽ बहुते नीक विचार छै छोट शुरुआत धीरे-धीरे पैध रूप लय लेैत छै जखन बहुत पौधा भय जाय तखन पूरा जगह सुन्दर लागत वातावरण। हूँ सेहो साफ रहत
हमरा लगैत छै जे आजकल लोग प्रकृति से दूर होइत जा रहल छै एहि कारण मनमे तनाव बढ़ैत छै पेड़ पौधा लग समय बितावला से मन हल्का रहैत छै
बिल्कुल सही प्रकृति आदमीके शान्ति दैत छै जखन हरियाली देखैत छी तखन दिमाग आराम महसूस करैत छै एहि लेल पौधा लगायब बहुत जरूरी छै ख
कलहि हम नीमक छोट पौधा देखलियौ सोचलहु जे अहीके लगाबी बुजुर्गसभ कहैत छथि जे नीम बहुत लाभदायक होइत छै छाया सेहो बहुत नीक देैत छै
हँ नीम बहुत उपयोगी पेड़ छै हवा शुद्ध करैत छै गर्मीमे आराम देबय छै एहि लेल गामामे बहुत लोक नीम लगाबैत छथिन
हमरा तऽ बरसातक समय बहुत पसन्द छै ओहि समय सब पौधा हरियर बहि जाय छै पूरा वातावरण ताजा लगे छै प्रकृति एकदम जीवित जंका महसूस होइत छै
सही कहै छी बरसातमे धरतीके सुन्दरता बढ़ि जाइ छै खेत पेड़ आ फूलसभ चमकय लगै छै एहि मौसममे प्रकृति सभसँ सुन्दर लागै छै
कालिह हम एकटा बच्चा के पौधा लगाबैत देख लियौ बहुत अच्छा लागल छोट उम्र मे प्रकृति से जुड़ल रहब बहुत जरूरी छै एहि से जिम्मेदारी सही सीखैत छै
बिल्कुल सही बच्चा सभके पौधा लगाबै सिखाबैके चाही एहिसँ प्रकृति प्रति प्रेम बढ़ै छै भविष्य लेल सेहो ई बहुत जरूरी छै
हमरा आब लगैत छै जे हर आदमी के कम से कम एक एकटा पौधा जरूर लगाबके चाहि छोट प्रयास सेहो वातावरण लेल अ अच्छा होइ छै अहि से अपन घर सेहो सुन्दर लागे छै
हँ जं सभ लोको थोड़ा थोड़ा प्रयास करत तऽ बहुत पौधा बदलाव आबि सकैत छै हरियाली बढ़त हवा साफ रहत आ सुन्दरता जीवन सुन्दर लागत प्रकृतिके बचाबै बहुत जरूरी छै
कलिह हम छत पर बेसी के अपन पौधा सब देखे छलहु छोट छोट पत्ता हवा मे हिलैत रहैत छल ओ दृश्य बहुत शान्त लगैत छल एहन समय मे मन बहुत हलका क महसूस करै छै
पौधा सङ्गे समय बितबलासँ तनाव कम होइत छै प्रकृति आदमीकेँ धीरे धीरे शान्त बना दै छै एहि लेल बहुत लोक बगान बनाबे पसन्द करैत छथि एहिमे अलग खुशी भेटैत छै
हमरा तऽ तुलसीक पौधा बहुत पसन्द घर लग घरलग रहना से से बहुत नीक लगै छै बुजुर्ग सब सेहो कहैत छथि जे ई बहुत उपयोगी होइ छै सुबह होकर खुशबू बहुत ताजा लगै छै
बिल्कुल सही हूँ तुलसीे बहुत खास पौधा मानल जाइ छै हवा शुद्ध रखैत छै वातावरण सेहो पवित्र लागैत छै एहि लेल बहुत घरमे तुलसी जरूर दिखाइ देखाइत छै
हँ
काल्हि हम सूखल पत्ता साफ करैत छलहु तब बुझायल जे पौधा लगायब मात्र काफी नहि छै नियमित देखभाल सेहो जरूरी छै मेहनत करला बाद पौधा सुन्दर रहैत छै
हँ हर अच्छा आदमी लेल मेहनत जरूरी छै समय पर पानी धूप पर सफाई सब जरूरी छै जखन आदमी ध्यान देैत छै तखन पौधा जल्दी बढ़त छै एहि मे बहुत जरूरी
हमरा तऽ रङ्ंगग बिरङ्गक फूल बहुत आकर्षित करैत छै खास कऽ जखन एक सङ्ग बहुत फूल खिलैत छै पूरा आङ्गन सुन्दर लगय लगैत छै मन अपने खुश भऽ जाइत छै
सही कहै छी फूल वातावरण मे ताजगी भरि जाय छै एहि से घर से सकारात्मक भावना रहै छै एहि कारण बहुत लोको फूलक पौधा लगाबै पसन्द करैत छथिन
काल्हि एकटा चिड़िया हमर पौधा लग बैसल छल ओ दृश्य बहुत प्यारा लगैत छै प्रकृति आ जीवन जन्तु एक सङ्गे देखयसँ अगल अलग खुशी भेटाइत छै
हँ जखन घर लग हरियाल रहैत छै तखन चिड़िया सेहो आबत लगै छै वातावरण जीवित महसूस होइ छै प्राकृतिक सङ्ग जीवल रहै बहुत सुन्दर अनुभव छै
हमरा तऽ माटिके खुशबू बहुत नीक लागैत छै खास कऽ कऽ पानि पड़लााक बाद ओ खुशबूसँ पूरा मन ताजा भऽ जाइत छै बचपन याद आबैत लागैत छै
बिल्कुल सही माटिक खुशबू मे अलग अपनापन होइत छै प्रकृति के असली सुन्दरता एहन छोट चीज मे छिपल रहैत छै एहि कारण बरसात बहुत लोकक पो पसन्दीदा मौसम होइत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे शहरमे हरियाली बहुत कम भए गेल छै ऐं चारुकता बस भवन आ सड़क देखैत छै एहि कारण गर्मी सेहो बहुत बढ़ि रहल छै पेड़ लगए लगायब बहुत जरूरी छै
आ पेड़ कटुआसँ वातावरण प्रभावित होइत छै हरियाली कम होयत तऽ गर्मी बढ़त एहि लेल पौधा लगाबय आ बचाबय दुनू जरूरी छै प्रकृतिक संन्तुलन बनौने रखबाक चाही
हँ हमरो लागैत छै जे बच्चासभके छोट उम्रमे प्रकृति बारेमे सिखाबयके चाही जे ओ लोग पेड़ पौधाके महत्व बुझत तऽ भविष्यमे प्रकृतिके बचत ई बहुत जरूरी छै
बिल्कुल सही शिक्षा सिर्फ किताब तक सीमित नहि रहबाक चाही प्रकृतिक से प्रेम सेहो सिखाबै जरूरी छै एहि से बच्चा जिम्मेदार बनैत छै वातावरण लेल अच्छा सोच विकसित होइ छै
हँ ई तऽ बहुत अच्छा बात कहलू
ठीक बहुत
ठीक बा तऽ बादमे फेर बातचीत करल जाहि